हेलो
कटि गेल रहौ
हँ हमरा एतो अथी भऽ जाइ छै ने वाइ फाई डिस्कनेक्ट भऽ जाइ छै ने
अच्छा
कटि जाइ छै तहि दुआरे तोहर ठीके छलौ हमरे तरफ से कटि गेलो
हँ
हँ की कहै छली
कहै छलियौ जे मौसी कहलकै जे तू जहिया जेबही हमरो कहिहे हमहुं जायब
हँ परी
हुँ छलीहे आओर नीक लागत अपन आओर की
हँ हँ हँ
ओहो रास्ते तऽ नीके ने लागत
हँ दू गोटा री बाते छी तो करे मे नीक लागतौ जहिआ जेबही तहिया ओहो चलि एयतै ओम्हरसँ
हँ सएह कहलकै जे शनि रविके जेबही ने तऽ हमहूँ कहलै हमहँ तऽ ज कहियओ जेयबै तऽ शैने क जेबै आ तऽ हमहुं ओकरो तऽ उएह सुविधा छै
हँ ओकरो तऽ संडेके छुट्टी रहतौ तऽ अपन जते ने शनि क चलि जैयहें आन कऽ चलि जेबह तऽ भ रविके रहबी ह
आाज तक मोन हेतै चलि एबै नय मोन हेतै तऽ देखल जेतै जन लोक जंजाल से भागै छै ने हटि जाइ छै ने ककरो बिना ने किछो खगै छै रहलासँ माया मोह घेरने रहै
हँ से तऽ छै
सब बड़ बढ़ियाँ रहै
देखी जाबज लोकके साँस चलै छै तब तक लोकके आास रहै छै जे आँखि मुनि दै छै ओकरा फेरो पता चलै छै जे की भेलै की नय भेलै
आर ओकरा बिना किछु कगै छै ओकरो नय पता छै चलै छै आ ओकरा बिना खगबो नय करै छै जे जे रहै छै जे जियै छै से जे रहै छै फेर सम्हारै छै सम्हारै छै आबके नगरी मु माय सब दुनियाँमे कतहु नहि छै
केे माँ ई तऽ बात छैहे जेकरा दिया लागै छै कि बाप रे एकरा बिना आ की हेतै ओकरो गेलाके बाद एहन किछु नय होइ छै
किछु नय होइ छै किछु नय होइ छै झूठो झूठ खुश कऽ श्रदा माया के जाल छै
रुकै छै ने किछो ओना ही चलैत
आइ तक भेबे नर केलै आइ त भेबे नय कैलै हन
तऽ उएह ने मने बड़की माँ सभ आइ चलि गेलखिन आब घर के लोक के जे लागे छै लेकिन लागे जेसभ कहियो एहन हेते तऽ हमरा सबके लागै बाप रे बाप ऊपर मे छथिन बैसल छथिन मने एगो आ आइ देखी साल लागऽ आबै छै आब आब घरो कऽ लोक केँ बेचा मने आब पुतोहुए असगरे रहेत रहैत आब सीख लेलकै रहनाइ तऽ हमहूँसभ छत पर जाइ छलियै तऽ केहेन लागै छलै आब धीरे धीरे फेरो आदत भऽ गेले आ ए शुरुआत मे तऽ ऊपर जैल नय जाय ऊपर जाइय लागै की बैसल छथिन उहै टा आँइख मऽ मतलब बैसल छथिन उहै याद आबैत रहै
खिन ओहिना नऽ कुर्सी लगै कऽ बैसल रहै छ
हँ
कती काल हमरो सँ हमरो सँ आइब कऽ कती काल बतियैल रहथिन
ओहै नऽ ऊपर आ हमसब जादा ऊपर जाइयै नऽ तऽ हमरा सब केँ तऽ जादा नऽ आदत रहै देखै कऽ हुनका शुरुआती मऽ लागै कि बाप रै बाप आब केना समय बिततै आब धीरे धीरे फेरो आए साल उहै ओय दिना बात बतबै छलै तऽ या माने भेलै अगिला महीना हुनकर बर्खी हेतै एगो छाया साइद आओर होेतै साावन नय छलै भा - हँ भादो छलै तऽ उहै नऽ आब साबन एतै एगो छाया हेतै आ तकर बाद भा दो मे
हुनकर हेतै आसिनमे हुनकर हेतै
एके महीना कऽ अंतर मऽ नऽ दुनू गोटा गेलखिन चौबीस दिनका‌ अंतर मऽ
ओ तऽ वैह बात तऽ बाजलियै जेना कनहैया बौआ लगन एक दिना तऽ कहल खिन नऽ हम कहलियै कतहु आय तक नय सुन कहलखिन होइ छै एना
हँ हँ
ओ मुजफ्फरपुर वाली जे रहै शनी ममी
हुँ हुँ
तकर साउस कऽ हरदम तबियत खराब रहै छलै आ पहिले। पहिले ससुरे चैल गेलै
हँ एहन तऽ बहुत जगह होइ छै
आ जहिया ससुर केँ बारहमी छलै तहिया साउस तहिया साउस।
हँ
हिनकर तऽ एगो छयो भए गेल
एना होइ छै गे माँ जानै छिही सिखा केँ एगो संगी छलै ओकर एनाहि दादा कऽ तबियत खराब रहै छलै द - दादी केँ तबियत खराब रहै छलै तऽ ओकरा डॉक्टर कऽ देखेलकै तऽ हार्ट कऽ प्रॉब्लम बचलकै तऽ ओकरा ओकरा एकसँ अथी होतै ऑपरेशन कैल जेतै तऽ बड़ डरल रहे तऽ ओकर बाबा कहलकै की जे तोहर ऑपरेशन बढ़िया सँ भऽ जेतौ नऽ तऽ हम कोनो मन्दिर द - कऽ नाम कहलकै हम ओतऽ जा कऽ हँ हम ओतऽ जेबै दर्शन कऽ कऽ एबै कोबला जेना केलकै आ एम दादी एय एडमिट भेले आ खड़े खड़े दादा हट्ठटा कट्ठा एक्सरसाइज करनाय घुमनाय खाना पीना सब चीज बढ़िया कहाँ दिन गिर गेलै आ एनाहि को मने ब्रेन हेमरेज भऽ गेलै। आ दादी के ऑपरेशन भेबो ने केले। दादे मरि गेलै उपरका फ्लोर पर दादा। दादी आ निचलका फ्लोर पर दाद एक दू दिन हॉस्पिटल मे रहले।
अगे एगो जेखन गायत्री कहलक हन कहलकै की जे मै। बात भेलहु माय किछु कहबो केलकौ हम कहलियै कहाँ किछु कहलकै। कहलकै जे हमरा अनता फोन कए कऽ काल्हि कहलक हन।
हुँ
रेणु जे रहै ननु ननु बाबाके बेटी।
हँ रेनु छलै।
हमरा। बिदा भऽ गेल बिदा भऽ गेल।
कले नू। नानू बाबाके बेटी तऽ एक्के गो छलै ने गै।
ननु बाबाके तीन गो बेटी रहनि ने एगो कमलेश।
हूँ।
बड़की कसररमे। हम मैझली रेणु रेणु पटनिया पालन पण्डीजीके पुतहु।
ओ आ छोटकी।
छोटकी पिंकी पघारी शीर्ष जे छिरुआ पघारी
हँ हँ पिंकी के हम तऽ चिन्हैत छलियै हमसब रेणु
तऽ रेणु तक रेनु तक ने के चौबीस हमत मुँह विहुस्ती। रेणुए दइ ने कोने रहे तू जे बाच। बच्चा रही जे रे कतेक सुन्दर एकर बेटी छै गे हमरा बेटास बियाह। हम कहलियै ओनाही कहै छहक जहन बियाह करैवला बेटा हेतह तऽ एको बेर नय चर्चा लेबह।
त क कह हम कहबौ क कहबौ बजनाय जे रहै मुँहस मौध चुऐत रहै सुनैना दाय छै ओहो हमरा सबके लेल नीके छै लेकिन कनि घमण्डी टाइपके छै सतघरियाके बेटी सब गमनडी आ ई बहुत आ ई पुवाइ टोलक भेले रेणु दइ आ रेणु दइ त मुँह मे चौबीस घंटा हँसिये बुझली हँसेबते एक बेर नवाह मे रहियै अनतो रहे हमहुं रहियै ओहो सब बहिन आयल छले बहुत दूरमे हमरा सभसँ रहै से हमरा सभके लगमे आबि गेलै बुझलिहीन आ ओ खाली हँसैवला बातसँ बाजै आ हम खाली कथा सुनियै अथी नव नवाह पढ़ ओ रामायण जीके कथा कहैत रहै रामकथा पता होइत रहे तऽ हम हम एक बेर कहलियै कि हे अनीता सुन ने आब ओ तते हँसय लागलै कहै गे देखही गे एकरा कते मोन लागै छै एहिमे गे हगे हम तऽ खाली लोकसँ बतियाए लै आबै छी गे हे एखन कतहु लोक ई सब एहि उमर मे लोक की ई सब देखतै ये
मोन लागे छै तखन ग एकटक लगेने छै अपना सब दिश ताकबो ने करै छै
तोरो सब
तोरा सब सँ तऽ पैघे ने हेथिन गे
हँ हमरा सभसँ बहुत पैघ रहथिन बहुत सीनियर रहथिन बहुत सीनियर रहथिन ओ ओ उएह रहै जे पूरा हाइ इस्कुलमे एकेटा लड़की असगरे ओ लड़की भऽ कऽ पढ़य लए जाइत रहै मैट्रिक पास होइ जमाना मऽ केने रहय
हँ
ओकरा ओ ओकराके बाद ओकराके बाद रामशला ठको बाबूके बेटी परसनमामे जकर सासुर छैिय कनिआँ कऽ चाची छियै
विजय चाचा कऽ हँ ओ जाय लागलै ओ ओ ओ मेट्रीक पास केलकै ओकरा के बाद धरले हुअ लगलै धीरे धीरे पाँच सात न‌अ होइत होइत बहुत भए गेलै हमरा सबसँ बहुत सीनियर बहुत सीनियर रेणु दाइ सब बहुत सीनियर भेलै आ ततबे न‌इ रेणु दइके काज खतम भेलै दुनू प्राणी गेल रहै काजमे आ ओत सऽ एलै चायर दिनका बाद नागिन्दरो खतम भए गेलै
नागिन्दर मैयर गेलै एमे हर मारले ह
आ देखेी
कहै तऽ छियौ ई एही पन्द्रह दिनके अन्दरके बात छिए काजो ने भेल हेतै नागिन्दर कऽ अखन
हेगे ओकर बेटी जे नीतो छौ ने ओ तऽ हमर फे फेस्बूक पर फ्रैंड छै तऽ उ तऽ पोस्ट सब कर रहै छै तऽ देखैत रहै छियै हम लेकिन की पता हमरा हमरा बा ओहो मैयर गेलखिन
हँ चायैरे दिननका बाद तऽ हुनकर तबियत खराब पहिलैएसँ रहै कहाँ दन एलखिन बोखार लागैत रहै बोखार लागैत रहे अनिता कहलकै जे रेणुक रेणुक नरैद जे बु अथि छै ने से कहलकै जे आयल रहथिन दुनू प्राणी भोजीके काजमे हमरा तऽ लागल जे केना हिनका आबि भेलनि तत कमजोर रहथिन आ कहलखिन हमरो तबियत ठीक नहि तैयो चलि एलियै रेणु से बड ने प्रेम ई दुनू भाय बहिनके प्रेम रहै जेकर वर्णन नहि रहै लोक कलङके दैत रहै ओहि जमानामे बुझलिीही लोकके तऽ किछु लागै नहि ने छै एहन प्रेम ओकरा दुनू भाय बहिनके नागिन्दर के रेणु के रहय
कते भाय बहिनके प्यार रहै ठीक छौ माँ दस मिनट भऽ गेलो हुँ बुझलिहि एगारो मिनट कऽ ई आ अ एगारह मिनट कऽ एगो कॉल होइ छै एगो कॉल एगारह मिनट बात कऽ सकै छी हँ तऽ ई ई एगारह मिनट पुरि जेतौ नऽ तऽ काइट देबौ तकर बाद फेरो लगेबौ अगर लाइग जेतौ तऽ ठीके छै आ नय लगतौ तऽ फेरो बादमे करबौ अगर एखन कनेक्ट भऽ जेत तऽ एखने करबौ ठीक नऽ ठीक छै
ठीक ठीक